हेलो
हँ
हँ तऽ सपना जे हम सभ देखे छियै इंजीनियर आ डॉक्टर बन के से ई बात हमर बेटा कहलकै जे मम्मी जे सपना हम देखबै जे हम ड डॉक्टर बनबै तहन ओहि रास्ता पर हम चलबै आ नहि देखबै जे हम सपना मे सपना मे हम नहि सोचबै न ओहि सपना अपन जीवन म उतारियए नहि सकैत छी तऽ से कहलिए
हेलो
हम देखबै आ ओकरा सँ हमरा इच्छा शक्ति जागृत हेतै जे हम ओ काज करी की
आब सपना आब देखि मतलब ओ ले ओकरा हइ इच्छा ओ हम करि सकै छी सपना देखली तऽ कछु सपना होइ छै कि उठपटांगो आब हम अभी सपना देखलिह कि हम खेल रहलियै बैट बॉल हम अब बनि जायब क्रिकेटर तऽ ओ थोड़ी होयवला हइ
नाए नाए जे सपना के हमरा हकीकत से कोनो वास्ता नहि छै उ सपना के हम देख के ओ तऽ निरर्थक सपना भेलै ने ओ सपना के यात्रा एकदम निरर्थक भेलै
तऽ सपना किछ सार्थको होइ छै किछु निरर्थको होइ छै तऽ निरर्थक सपनाके तऽ हम लोग
हेलो
सपना एते छी नहि
हूँ सपनो बहुत तरहके होइ छै न एगो जैसे किछ होल कि किछ संकेत देलनि भगवान कोइ चीज के दिक्कत अरसा एलान क तोरा साथ ई होतो उ होतो है नऽ
हु
कहै छै सफरके यात्राके जैसे सपना देखैसँ बोलल गेलै हँ कि मतलब किछु एक बदलाव आयल जिन्दगीमे
हॅ तऽ जेनाकि सपना जे होइ छै से अब चेतन मनके एगो कोनामे एगो घर जगह बना लै छै तऽ चूँकि हम तऽ ओ ओ सपना मे शामिल रहै छियै खुद के अपना बुझै छियै दिमाग हमर ओ ओते रहै छै तऽ हम सपना मे बुझै छियै जे हँ भााय ई सपना हमरा से जुड़ल अय तऽ ओ सपना के हमस अपना जीवनमे थोड़ा सा जुड़ाव रखै छै ओहि सपनासॅ
ह जैसे इस बार कहियोमे नहि देियै मतलब नवरात्रिमे सोचतियै डकी सपनोमे देखतियै रह कि हम वैष्णो देवी गेली ह वैष्णो माताके दर्शन कयली हँ जाहिमे जाइके अभी किु प्लान नहि रहै सपनामे देखली त अच्छा होइ कि हँ जती रहै अचानक से प्लान हो गेलै अचानक से चलि गेली जाहिमे इच्छो नहि सोचै रहै तऽ बादमे जाएम परेशान होए पढ़ाइ डिस्टर्ब होइ बच्चा लेकिन अचानक से चलि गलिए दर्शन भी हो गेली सभ तऽ सोचली कि हमर सपना पूरा हो गेल
हँ तऽ ओतय जा कऽ तोरा होइत होइते जे ई सपना हमर आइ देखला सार्थक भऽ गैल सपना के यात्रा हमर आइ पूरा भऽ गेल नहि
हँ बहुत खुशी होइत रहे मतलब बहुत दिन से सोचल चीज नहि होइत रहै तऽ एक सपना ही जैसे होइत ने अचानक से सपना आयल पूरा हो गेल
हू
खुशी भी मिलल जे चीज से मतलब जाय आबे के कुछ अचानक खुल पलानट चललै
हॅ हॅ आ सपना तऽ होइते छै नीक कखननो मने दुनू तरहके होइ छै आधा बढ़िआँ आधा खराब सेहो होइत छै
आधा ख खायलियो पुलाव रहैत छै मनमे जे सोचबै बहुत तऽ बड़ा बड़ा बात तऽ कछु बात रहै छै कि ऐसू आयइत रहल सपना
हँ किछु सपना जे होइ छै ने से अपना सभके आ अधिकारमे तऽ होइत नहि छै जे हम नीके सपना देखी तऽ खाली नीक सपना पर ओतऽ अधिकार नहि छै जे हम नीक नीक सपना देखी तऽ कखनो हमसब खराबो सपना देख लै छियै सभ ओहो से हमसभ गुजरि जाइ छिय ओ यात्रा से बात छै जे टिकट तऽ लगे नहि छै
नहि पैसा लगै छै टेंशन फ्री नहि पासपोर्ट कोइ चीजके चिन्ता न फिकर सुतऽ सपना देखे लह
जे देखैत छियै तऽ चलै छी जे जना जीवनमे तऽ सपना लागले रहै छै जाबत लोग जिन्दा छै जाबत जीवन छै रोज लोग सुतै या आ रोज लोग सपना देखबे करैए या
हू जगलोमे लोग सपना देखैत छै सुतैके जरूरिए ने
हँ
जगलोमे आब सोचलक कि अच्छा हम मतलब भविष्यमे ई करू ई बनू आब हमरे सपना हइ कि हम कुछ बनू करू लाइफ जिन्दगीमे कुछ करू हम कुछ करू की हमर बच्चा कुछ करे हमर जैसन जिंन्दगी हमर बच्चा के न रहे अमर तऽ इहे सपना है न कि हमर बच्चा अपना पैर पर खड़ा हो जाए जिन्दगीमे सभके माँ बापके रहैत छै इहे इच्छा
हँ आ सपना मे तऽ हमसभ देखै छियै तऽ जेकि हमर बेटा बेटी भेटय अइ खाली ओकर लेकिन ई तऽ भऽ नहि नहि पबैत छै सपना सपना रह जाइत छै कखनो कखनो कखनो हमर सबके सपना साकारो भऽ जाइ छै सपना हमर सबके एहन कखनो भऽ जाइ छै जे जब बहुत मने अचानक लगै छै जे हमरा बहुत खुशी भेट गेल ई सपनासँ
हुँ हँ आर सपना जेसे जादा सपना दुखो दै छै कुछ तुम जादे सपना अच्छे खाली सपना देखबे न त उम्मीद जगहले रहे छै खाली अच्छे के तऽ थोड़ा भी जैसे थोड़ा कम होल ने सप हँ तऽ ओकरा लागल कि हमर दिल टूटि गेल आब हमर बच्चा कुछ नहि करत हमरा सपना रहै ई करै बच्चा
नय तऽ ऐहन थोड़े होइ छै जे एक बार जे हम सपना मे देखलहुं आ ओहि पर चलहुं आ नहि भेल सफलता तऽ आब ओहि कोशिश नहि करी से तऽ नहि होइ छै कोशिश करऽ के चाही जीवनमे नय
हँ कोशिश ने कोशिश करै छी तऽ कुछ नहि होतै बिना नहि कोशिश क ले कुछ भी न होतै कोशिश करते रहके चाही अपना कोन की कहाँ कथी बोल रहलों से कोइ मतलब नहि हमर जे सपना सपना है ओ हमर सपना है हमरा पूरा करैके
बहुत लोक कहतहु कि जे ई सपना देखैत छथि जे हम हमरा लगमे बहुत पाइ हैइ बहुत जगह जायब नीक भोजन करब अरे सपना देखै छीयै तऽ ओकरा पूरो ने करबै हम
हँ
हँ सपने जे होइत छै से लोक के हकीकतसँ सामना करवाबै छै
और की सभ हँ सपना देखब हम अच्छा सपना देखब तभी तऽ अच्छा करम
हँ
न देखब तऽ ने कोई जे लड़ै छै दिन रात ने सपनो मे देख लड़ ही के तरीकासँ सपनाए छै सपने देखतहुँ लड़ ही के
हम सभ देखै छियै जीवनमे बहुत सपना देखलियै जाहिमे कि ऐ हम सभ जकरासँ बहुत दोस्ती अइ ओकरोसँ देखैत छी जे हम हमरा झगड़ा भऽ गेलए तऽ बड़ा दुःख होइ ई सब देख कऽ
तऽ खैर नींद टूटैए नींद स सपनासँ वापस अबै छी तब देखे छी जे जो ई सपना में देखलहुं ह तऽ हँसी आब ल इहे सपना देखिकऽ जे कि भाय सोचि सोचिकऽ बहुत देर तक हंसैत रहबै जे भाय की देख लेलियै हम तऽ
कुछ कुछ तऽ सपना लगतौ की जैसे आधा जगल छी आधा सुतल छी ऐसन मे सपना देख तो ओकर बाद कुछ अपने बोला जेतौ आ कोइ पास म रह तऽ सुनहु रहलौ हँसियो कि जा ई हम की बोल रहली हँ
हँ हँ
कहि यो काइल जोक भी कहियो काल तऽ जो जोक जैसन मतलब चुटकुला जैसन कुछ कुछ सपना ऐसन ऐ तो चुट चुटकुला जाइ छन कि बादमे सोचबे ने तोरा तऽ हँसी एतौ
हँ हँ तऽ सपना तऽ सपने होइ छै ई कहि कऽ लोको ओहि पर ज्यादा सोचलक नहि सोचयसँ तऽ इएह होइ छै ने ई जे हैं दोसरो बुझत जेकि केहन आदमी छै सपना के हकीकत बुझैत छै
नाए सपने धरि रहऽ दैब के चाहि
हँ हँ सपना ज्यादा सपना किछु सपना हइ कि न पूरा होय तब ओ लेल हम ज्यादा सोचि सोचि कऽ अपन टेंशन लिउ ओ स कोइ फायदा होय चिंता में डूबल रहू
नाए टेंशन तऽ नहि लै छै सोच सपना देखि कऽ लेकिन कखनो कखनो होइ छै जे कि सपना के हम पूरा करय के
पूरा करू सभ सपना पूरा होइ कुछ सपना पूरा होइत छै कुछ न होइत छै
पहिर लिए आ तऽ हरियर साड़ी जब पहिरलियै तऽ खरीदबै तहन ने पहिरबै
हूँ
तऽ बजार चलि गेलियै तऽ साड़ी कीन कऽ लऽ एलियै हरियर साड़ी चूड़ियो लेलियै ओहिने तऽऽ ई हकीकत भेलै सपना सपनाके यात्रा जे केलियै से हकिकत भऽ गेलै
हँ तऽ पूरा करयके लेल ने तब लागल हँ हम सपना देखली ओकरा पूरा करू उम्मीद होएल कि नहि हमरा ई करहीके है
हँ
सावन भी आ गेलै ने एहि लेल आओरो अहाँ अहाँके इच्छा भी होयत अन्दरसँ कि हम हरा पहिनो त इच्छा रहै तऽ ई आओर सपना देखलियै तऽ आओर जादा मोन हो गेल हमरा लाबिहिके है
हँ तऽ सपना में देख लेलियै आ जाके एगो बाजार से साड़ी लो एल हरिअर रंगके अपना लए लेलियै एगो आरो लेलियै हरियर रङ्गके साड़ी दू टा लेलियै साड़ी ओहिमे चूड़ी लेलियै हरिअरे तऽ कहलियै जे पहिरबै हँ तऽ
ठीक है अच्छा है आब पहिरब तऽ फोटो उटो खीचब तऽ लागत किए सपनामे हम अईसने देखली रहए
हँ आरो सपना मे कहियो कऽ देख लै छै की जे केओ आदमी जकरासँ हमरा जेना जान नऽ पहचान छै से आब कऽ हमरा दुआरि पर बैस गेले ये अरे हम पूछ रहलहु हे ई के छै के छै चिन्ह के बड कोशिश करै छियै जे के छै भाय तऽ कखनो नहि ओकरा मुँह नहि चिन्हइ छै कखनहु इहो नहि होइ छै जे भाय कहाँ एकरासँ भेट भेल हए हमरा
हँ याद नहि आयल किछु सपना तऽ भूलू जाइ छै लोक कोइ कोइ आदमी अइसन अइसन आदमी दिखाइ देतौ जो कहियो देखले हँ न हकीकतमे
हँ बिसरि जाई छै ओकर मूँहे नहि याद पड़ैत रहै छै जे भाय के ई आदमी अइ बहुत कोशिश करै छियै बहुत कोशिश करै छियै जे याद करियै जे ई आदमी कोन छै जकरासँ हमरा भेँट भेलै जकरा हम जे हमरा दुआरि पड़ेलै तऽ बहुत कोशिश केलाके बादो ओ आदमी नहि याद पऽ पबै छै
हूँ
नहि चिन्ह पबै छैियै
हँ ओ नहि याद अबै छिये
हँ
कुछ क्योकि ओ अपन हकीकत जिन्दगीके कोइ न रहै छै नऽ इंसान कोइ नया इन्सान रहल सपनेमे आ सपनेसँ चलि गेल कोइ याद ही न आयल फिर कोइ सपना कि कुछ कुछ याद रहल हाँ
हमरा चिनहले लोकके देखै छै
हँ हँ चिन्निली लोककेँ कही देखबही अब जे अवि साँत साल पहले कहीं रही उ आदमी ई जेकरा मिले के अभी ना हैय आब पाँच शहरके पाँचो आदमी लगतौ एक्के शहरमे सब आयल हय सभ एक साथ घूम रहली हे अइसन सपना
जिनका भेँट करयके कोनो सम्भावना नहि अइ भाय जे कहियो जीवन मे नहि भेट सकैत छथि तिनको